अल
हा कीअं आहियो?
बढ़िया तव्हां कीअं आहियो?
हा- हा बढ़िया।
जो छा रोटी पाणी निपटि वयो।
हा -हा फोन खणी वेठी हुयमि हाणे थोरो फ्री हुयम मां सोचियो ॾिसां वाट्सप वग़ैरह चैक कयां।
हा इहो कमु सुठो मिली वियो आहे की माणहू फ्री थी करे हाणे थोरो सो फोन खणी वेह ॾिसे चैक करे। पंहिंजो हा उह असां सॼो ॾींहुं इंस्टा इंस्ट स्क्रोल कंदा रहंदा आहियूं। रीला ॾिसूं हिनख सुठो आहे न थोरो सो इहो कम कयूं। पंहिंजी भाषा खे फ़ोननि सां थ्रू वधायूं। हिक ॿिए सां ॻाल्हायूं, ॿियो ॿुधायो तव्हां।
पहिरियों छा आहे माणहू फ्री रहंदा हुया ॿाहिर घुमंदा फिरंदा हुया हाणे सभिन खे लॻंदो आ फोन खणी वियूं थोरो ॾिसूं फोन में वाट्सप हलायूं फेसबुक छ जो आज कल थी सभ परे परे परे थी विया आहिनि सभु त ह न समय कंहिंखे नथो मिले त इन्हन ते व्हाट्सप ते ई ॻाल्हाए था वठन फेसबुक
ॾिसो फफ़ोनन जा मिस यूज़ बि इली त यूस बि इलही आहे असां परे वेही करे परेसन सां वीडियो कॉल करे ॻालाहाए बि सघूं था ईअं लंदो आहे आ साम्हूं ता ॻाल्हायूं ठीक आहे ऐं। कुछ शयूं असांखे जेकियूं नथी अचन असां हिन फ़ोन जे ज़रिए सिखूं बि अ था। ॾाढो कम बि अचे थो न क फोन अॼकल
यूट्यूब, हा यूट्यूब में कुछ बि सर्च था करे सघूं फटाफट
हा गूगल ते ॾिसो यूट्यूब ते ॾिसो अॼकल्ह चैट जी पी टी ॾिसो कुछ कुछ बि सोल्यूशन तव्हांखे खपे थो चैट जी पीटी सां मिली थो वञे कुछ सर्च करिणो आहे मतलब असांखे नॉलेज बि ॾिए थो सिखाए बि अथो। अॼकल् असां हिन फोन जे बिना मोथाज ही आहियूं इअं समझो।
बिल्कुल अॼकल त फोन न आहे हथ में त लॻंदो आहे कुछ बि न आहे दुनिया में।
थोरी देर अगर नेट बंद थो थी वञे या वाई फाई बंद थो थी वञे त कीअं हो था थी वञूं अलाए कदहिं ईंदो अलाए कदहिं ईंदो परेशान था थी वञूं।
सही ॻाल् आ हा।
मतिलब हिकिड़ी असांजी लाइफ स्टाइल में इहो हेॾो इम्पोटेंट पार्ट थी वियो आहे फोन हिकिड़ो। की असां इन जे बिना जी नथा सघूं। ह सची गॻाल् आहे नथा जी सगो
नंढे ॿारन खे बि ॾिसो हाणे उन्हन खे बि फोन जी आदत आहे फोन साम्हूं अचे थो त पोइ अञ छॾन ई नथा। ॿ-ॿ, ट्रे-ट्रे साल जे ॿारन खे बि सम्झ में अचे थी।
ॿ- ॿ, ट्रे-ट्रे अञा नंढे हिक साल जे बार खे ॾिसो आ असां जॾहिं ॿार पैदा कयासीं न असांजे टाइम ते ॾो फ़ोननि जो कोई रिवाजु न हुयो। असां ॿारनि खे रोटी रोटी बि ईअ ई खाराईंदा हुआसीं खेॾाईंदासीं बि ई सुम्हाईंदा बि ई ई हुयासीं। ऐं अॼकल्ह त ॿार छह महीने जो बि नथो थिए ॿार खे पहिररों स्क्रीन में तव्हां कहानियूं या वीडियो हलाए ॾियो तॾहिं ॿार त रोटी थो खाए।
सही ॻाल्हि आहे सुम्हनि बि नथा हुनमें बि कुझु हलाइ ॾ फोन में त
न पी
हम
न उणीाल बि फोन ख त फर्ी सघ थहिड़ त पोटी नथा करनि पोइ
चवंदा आहिन असांजा ॿार बिना फोन जे बिना टी वी जे रोटी नथा खाइन। खोण माणहू ई अचे हिनन जे लाइ नंढा ॿार आहिन
त बिना फोनन जे ई रोटी खाराई आहे बिना झूले में सुमाए करे ई हुनन खे
हा हा पहिरों ॾिसो सुविधायऊं हेॾी न हुयूं त पोइ आदि थोरी पवंदीई ॿारन खे। अॼुकल्ह सुविधा आहिनि त पोइ हुन हिसाब सां मार पलजन था।
मांव त जीअं हाणे ॿार अॼकल मां इलाही लेडिसा कंदी ॿारन खे फोन पकड़ायो की मूंखे कम करणो आ। फुलका पचाए था मा कदी हम जीअ ह किचन जी स्लैब ते मा जीअ फुल्को पचाईंदी हुयमि न पोइ मा पहिजी नढी गुड़िया खे मुहिजी गुड़िया बि छह महीने जी हुई त टोकरी ईंदी आहे न रोलिग वारी जहिमे बार वेठा झूलो झूलदा रहदा आहिन त मा सलेब जे पासे मा टोकरी रखदी हुयम हुनखे उनमे वेहंदी हम झुझणो ॾेई पोइ उ जूर र मतलब हुनम में पटी ते हुनखे हिलाईंदी रहदी हम अऊ हेॾो फुल्का पचाईंदी हुअम अऊ फुलको पचाए करे घिराई हथ मे गिराई हथ में पकड़ाए रखदी हुई बस छह महीने जी हुई मा तॾी उनखे फुलको जी गिरहाई ेदई रखदी हुअ।
अच्छा! त पोइ हा अच्छा सही आ न हाणे ॾिसो ॿियो कोई अ तरीक़ो हुयो न त पोइ इहो ई तरीक़ो अपनाइणो व अॼकल्ह फोन आहिन त फोन था पकिड़ान हा सुठा हुया बढ़िया हुया ॿारन जे लाइ ॾिसो अॼकल्ह नढी नढी उमर जे बारन खे चश्मे मथै चढी वञन हा टीवी फोन लेपटाप यू था करन ता अखियुन ते हा फ़र्क थो अचे।
हिन उमिर में ई चश्मो लॻी वियो थन त अॻते ॾिसो जीअ जीअ वधदा नबर हाणे पढ़ पढ़ाई खा पोइ त लैपटॉप खपे सभिनीन खे पढ़ाई लाइ टी वी जे स्क्रीन खपे थी त केॾो वञे थो पहिजी अखियुन में दिक़त केॾी थी थी वञे।
ॾाढी ॾाढी परेशानी असा एॾी उमिर जा थी विया आहियूं असाखे चश्मा कॾहि न लॻा। हाणे नढे नढे ॿारन खे चश्मा था चढ़ी वञन।
ऐं अॼुकल्ह डीसो बीमारियूं केॾियूं सारयू फहिलजी थी वञन। तुर तुर तुर छोकी पहिरो जेको खाधो पीतो हाणे तव्हां अखियुन जे चश्मे जे करे ई लॻदो हो की असा हुनन जो चश्मो लाराययू। पर नथो लही सघे पाण केतिरी बि कोशिश कदास छोकी हो खाधो पीतो ई कान्हे असा वट।
खाधो पीतो नाये सही ॻाल्ह आहे हा न न न नाहे नाहे। सही ॻाल्ह आ, कीअं लहीदो हा।
अॼुकल्ह जी दुनिया में फ़ोन एॾो इम्पोर्टेंट थी वयो आहे की असा ॿारनि खे छोकी स्कूल जो होमवर्क बि फ़ोन ते, कोचिग जो होमवर्क बि फ़ोन ते।
अॼकल्ह ॾिसो हाणे को क्विड मे आन पढ़ाई पया करन, उहो बि फोन ते हा उहो बि फोन ते
बिल्कुल पो उन सा ई त वधीक अञा हो थी वियो छोकी ऑनलाइन क्लासेस सॼी ॿारन जी, पढ़ाई सॼी फ़ोनन ते हले पई। त असाखे ॾियण ज़रूरी आ? असां बारन खे रोकेभी नथा सघउं अऊं असां छा ॿिया बारन खे असा छा चऊं असा ई अहिड़ा आहियू, असाखे बि कुछु सर्च करणो त पई असा भी फट मे
सर्च वरी ॿारन जी पढ़ाई अहिड़ी थी वई आ प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट वग़ैरह ॿारन खे मिलनि ता स्कूल स्कूल जा त पोइ हुनमें सर्च था करनि, कीअं ठाहिणो आ छा करणो आ। स्कूल मे थोड़ी हेॾो ॿुधाइन ता, टीचर वग़ैरह
त सभी हो फोन ते।
हा।
असां त कैेलकुलेटर बि न यूस कंदा हुआस हाणे त बट कोई हिसाबु चये थो फटाफट फ़ोन ते कैलकुलेटर ओपन ता कयूं। दिमाग़ु काथे ता दोडायूं असां, आल आल
काथे ता दोडायू न न हा नथा दोडायू सही ॻाल्ह आ थोरो नंढो मुंढो हिसाब बि नंढो मुंढो हिसाब बि करणो आ त फटाफट फोन खणंदा उआं।
फटाफट फ़ोन खयो अउं कुछु बि कमु हुजे पहिरों पासे जी दुकान ते बि लॻदो हुयो कि वञू था पंधि हाणे फटाफट गाॾी खईं फोन खयो या फ़ोन ते ई अजकल्ह त सुविधा इहा बि आ न फोन कर, ऑर्डर कर ब्लिंकट अउं ये जेप्टो, इंस्टाग्राम मार्ट स्विगी सभु घरि तो अची वञे। फोननि जी सुविधा इहा बि त आहे न की तहांखे दुकान ते बि न नथो वञिणो पए सामान खणण लाइ, फोन ते घर अची थो वञेव सभु।
ऑनलाइन शॉपिंग बि सॼी फोन सां ती थिए।
फोन सां पोंइ माण्हून खे इलाही सुविधाउं अऊं हिन के अगरि नेगे टिव में ॾिसो त माण्हू केतरी ग़लति ॻाल्हियूं बि सिखनि था।
ग़लति बि सिखनि ता, सही ॻाल्हि आ ग़लत उपयोग बि
पोइ ॾिसो केॾो ब्लैकमेल ता करनि फ़ोननि ते वीडियो ता मोकिलनि उन खां पोइ ॾिसी ॾिसी करे माण्हू गंदियूं ॻाल्हियूं केॾियूं सिखनि था अॼुकल्ह ज़मानो ॾिसो अउं ॿारनि खे असां केतिरो प्रोटेक्ट करे सघंदासीं।
हा।
उहा बि दिकक़त आ असांखे, मोबाइल जे जरिये ॾिसो अस सां ॿारनि खे पढ़ाईअ लाइ अगरि फोन ॾियउं बि अथा, पर असां असा बरा पर हुन के चेक नथा कयउं ॿारनि जे फोननि खे त असांखे छा ख परि बार छाता ॾिसियनि
बिल्कुलु सही ॻाल् ॿारनि ते ध्यानु ॾियणु खपे, हा फोन ॾे तो त पूरो ध्यानु रखणु खपे हा।
चेक करण जी ड्यूटी असांजे माउ पीउ जी। थींदी आ छोके असांखे ॿारनि खे ॿारनि जी रिस् स्पोंसिबिलिटी त सॼी वठिंणी पईंदी न अगरि असां हुन्हनि खे फ़ोन ॾियंउं ता, जीअं मां पाजी गुड़िया खे फोन ॾींदी आयां न त स्कूल बि खणी वेंदी आ छोकी हो स्कूल आ वेंदी आ त हाणें वरी ॾिसो छोकिरियुनि सां कहिड़ा- कहिड़ा कांड थियनि था त पो थोड़ो भो बि थिए थो।
सही ॻाल्हि आ
त मां हुनखे पो फ़ोन इन्ह करे ॾींदी आहियां की तू ऑफ़िस में सबमिट कर छुट्टी महिल खणी अचु। अंउं आटो में अचे हुतों निकिरे त मुखे लाइव लोकेशन मोकल।
अच्छा, त रोज़ु, रोज ईअं अच्छा रोज़ कंदी आ ईअं?
हा रोज़ डेली जो नियम थसि बिल्कुलु, अंउं अगरि हितो आ टो में बि अगरि अकेली ती वंञें, जीअं ॿ ॿार अॼु छुट्ट नथा वंञंनि स मोर्निंग हीय सुबुअ पोणें सते निकिरदी आहे, पो तॾीहिं बि हितो ई चईंदी आहियांस कि तूं लोकेशन आन कर तू कहिड़े रस्ते वंञें ती मुखे स्कूल जो रस्तो तो ख़बर पए, उअ माखे ख़बर आ की हू रस्तो वेंदी आ लेकिन ऑटो वारो तोखे कहिड़े रस्त उते वठी तो वंञें त सुबुअ जो बि मां लोकेशन ऑन कराईंदी आहियांसि।
अच्छा, ज़रूरी आ अॼुकल्ह सतर्क रहिंण ॾिसु
सतर्क, अंउं छुट्टी थींदेई ऑफिस मां फोन खणंदी आ अंउं पहिरों स्विच ऑन कंदी आ आन कंदी, पहिंजो नेट ऑन कंदी ऑटो में वेहंण महिल ई जस्ट फोन कंदी आ, मम्मी मां विहांव ती पो
हा।
चुप -चाप सां लोकेशन ऑन करे छॾदी आ जेसितोणीं घर ईंदी आ, पंद्रहें मिंटे में घर ईंदी आ पो पंद्रहां मिंट मां तेस तोणी हिनजी लोकेशन ट्रेक कंदी आहियां। की कहिड़े कहिड़े रस्ते की असां माखे जीअ मूंखे रस्तो ख़बर आ हिन -हिन रस्ते जेको असां ईंदा आहियंउं, त इह्यो ई रस्तो अचेती या ॿे रस्ते अचेती पो सॼी लोकेशन जेसि तोंणी दर जे ॿाहिरि अची न बींहीदी आ न तेसितोणीं मां फ़ोन चेक कंदी रहिंदी आहियांस यको।
अच्छा, हा पो घणां ॿार वेंदा हिनि हुन सां घणां ॿार
चार ॿार वेंदा हिनि ॿ छोकिरियूं ॿ छोकिरा।
अच्छा -अच्छा
में अचण महिल अकेली ईंदी आ
अच्छा, तॾीहिं तहांखे लॻदो हूंदो बिल्कुलु ॾाढो ज़रूरी आहे इह्यो हा बिल्कुलु सही आ।
रस्ते मों ईंदी आ न उहो असांजो आर्मी एरियो आ सॼो स्कूल जो त उहो जंगल वांगुरु रस्तो आ सॼो त उत् उते वरी माखे थोड़ो लॻदो आ, हीय हिन जो छा टाइम साढे यारहें छुट्टी थींदी थस त हीय अकेली ईंदी आ।
न त ज़रूरी आ, ॾाढो सुठो कंदा ओ पो त तहां इह्यो त ॾाढो सुठ्
अंउं जेंहि ॾींह अगरि लॻंदो आ की अगरि हीय थोड़ी सी परेशान ती थ थे की लोेशन नथी लगे, पो मां डायरेक्ट ई फ़ोन कंदी आहियांसि की फोन न कटि मां सां ॻाल्हाईंदी ॻाल्हाईंदी अचु।
ॻाल्हाईंदी -ॻाल्हाईंदी, हा बिल्कुलु इह्यो बि सुठो आ हा इह्यो बि सुठो आ हा ख़बर पऐंदी आ न हा- हा -हा, सही ॻाल्हि आ।
त पो हिन खे अ मांजी नंढी गुड़िया त वैन में वेंदी आ हुनमें त ॿारहां पंद्रहां ॿार वेंदा हिनि त ठीकु आहे दिकक़त न थींदी आहे। और दर जे ॿाहिरो ई छॾंदी तस। पर उहा सुविधा ॾिसो फोन जी अॼु सुविधा बि आहे ऊहू इलही माण्हू नेगेटिव। यूस बि करनि था त हुनखे असां कुछु सभिनिनी जी सोच जो फ़र्क आ।
सोच जो फ़र्कु सही ॻाल्हि आ अॻरि सुठियी ॻाल्हियूं खणे त ॾिसो बहुत ॾाढो कुछु आ हुनमें। पाण न आध्यातमिक शयूं बि हिनमें ॾिसी था सघूं। हा सत्संग बि हा, हा, हा। हा। नथा वञी सघूं त। हा
त असां उहो बि नमो सभु खणी था सघूं उ सुठी सुठीूं ॻाल्हियूं ॾिसो।
सुठी ॻाल्हियूं त ॾिसो खोड़ आहिनि।
उहू। पोइ असां त ॿारनि खे इहो सेखारींदासीं न।
हा ॾिसो पाण वॾा आयूं न पाण सम्झूं था। मगरि ॿारनि खे। हा। सम्झाइण थोरो मुश्किल आ। उहे अगरि फोन खणनि था न त हुननि जी कोई। टाइम जी लिमिट ई न।
हाणे जे मुंहिंजी गुड़िया खे मां फोन ॾेई रखियो आ न। त हिकु त मां सभु। पोइ पहिरियों हिन फोन में हिनजो ट्रू कॉलर चालू करे रखियो आ। की अनोन नंबर तोखे फोन कंदो तोखे नंबर ते नालो अची वेंदो। परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे ॿियो। मां हिनजा सॼा एस स्पैम वारा। अऊ सभ जा नम्बर मां हिनो ब्लॉक करे रखिया आहिन। कि बियो कोई अदहिर परसन क़दो की फोन ई न करे।
फोन ई न करे सही ॻाल्हि आ हा।
टीं ॻाल्हि में हिनजे फ़ोन में हिकु लोकेशन वारी ॻाल्हि में। मा हिन खे बुदाई कि मां हिनजी रोज़ लोकेशन चेक कंदी आया उहुं ट्रई महिने जी। फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करे रखी थी मांस की अगरि तूं के। ॻाल्हाए कोई परेशान थो त उहो टोमटिकली तूं जी रे रिकॉर्डिंग चालू थी वेंदी वॉइस रिकॉर्डिंग चालू अथसि। जेको बि फफ़ोन ईंदो अथसि न हुनखे ख़बर आहे कि वॉइस रिकॉर्डिंग चालू अथसि।
वॉस रिकॉडिंग
हा। उहा सॼी मुंहिंजे फोन में ट्रांसफर थी वेंदी तस। त जीअं कल्ह को ॿार असांखे नथा ॿुधाइनि। चानि कंहिं शइ खे ॾकनि था, या कुछु ग़लिती करनि था। त उनजा सारा हॉल मां वटि।